हेलो की सखि की हल छै प्रणाम प्रणाम
की हाल चाल छै
हमार आर के तऽ सब ठीक छौ अहाँके की हाल चाल छै
यहाँ घर परिवार बाल बच्चा सभ नीक छै
जेना
आउ बताउ कहू
घरके सभ बाल बच्चन परिवार सभ नीक छै आओर बता क का काज कर रहल छै
अभी तऽ ऐसे ही बैठल छियै नाश्ता पानी करके बैठल छियै लेट से नाश्ता कल छियै ने सभगोटा
अच्छा
नास्ता भोरे भोरे मनाक करै छै सखि भोरे तनी सत्तू उत्तू कोइ चीजके शर्बत पियै छियै पेट ठणढाइ रहै छै
जेना की के टेडुप तब त साखी हम कैसे करै छियै अच्छा सखी
के मन नहि करतौ दहिए रोटी सब खोजतौ
जे तै एकदम ठीक करल सकी हमर के भी दही रोटी बड़ी नीक लगै छै
ओहिस दही जमा दे बना जमा देय छियै रतिया के जोरन दे के दहियामे दुधबामे अपन जम जाइ छै
गर्मीके समयमे दहए ज्यादे नीक लगै छै ठण्डा चीज तऽ
पेटो ठंढायल रह छै ओकररा से नहि सखी ओहिसँ तनी खोजे छै लड़कन उड़कन बाल बच्चा आर सब दहिए जोड़े सग खाइ छै
ह ओ त मटका के पानि बड़ी फायदा करै छै गर्मी एहिमेल कित ब हमनी क तऽ सभके फ्री जायके आदत छै फ्रीजके पानि जेसान
फ्रिजो के पानी तऽ ठीके छै लेकिन मटकाके फायदा करऽ छै तनी बमारी उमारी पस तनी जेकरा रहलो उतना पियए छै तऽ तनी ठीक रह छै आउ कची
जे तऽ ठीक ह बात केेला सखी
आजकल घरे घर तऽ फ्रिजे छै फ्रीजके पानि सब कोइ सबगोटा तऽ पीै छै ओही बीमारी के घर हो छै
आ तऽ से की यार तोह
गाँंवमें तऽ देखबै कि सब अपन तोड़ तोड़िके ताजा ताजा बनाबै छै तऽ तनी स्वाद लगै छै एने सब्जी आरके स्वाद एना पता चलै छै
हँ से तऽ एकदम ठीके करल सखी एने एकदम सब्जी उब्जी तऽ केमिकल वला तऽ सुया मारल दे देबे छै सब्जी तऽ फल फ्रूट सब वैसी छै तऽ कची
आ कद्दू देखबह तऽ बड़का बड़का कद्दू सुइया मार बला सिझबो न करतौ जल्दी सीटियो लगाबह तऽ एकदम नशीस त के नर रहत
ह ठीके
को सब सब्जी य सब न खोजैसँ छै सभ लड़कनर तऽ आ न सब्जी एकदम छुए ने अचछ तऽ बनाबै ने अच्छ भोरे
हँ
भोरे भोरे तऽ रोटी द ही खा लेबै छै सब स तू तुअर पी लेव छै
तऽ ई चीज तोरा कन ठीक छौ सखी हमरा आर घरमे तब देली सब्जी तऽ सभके चहिे चाही त
अच्छा अलग छै सब केतऽ
त सब्जी भी बनाबे पड़ी किछु ने किछ के सब्जी जरूरी चाही तऽ ठीके लगै छै तनी एन्ने ओन्ने बना देबे छियै कुछो कुछो ढंगके हमरा घरमे तऽ सभके मशरूम बड़ी फेवरेट छै मशरूममे महगो मिलैत छै
मिले छै हँ एनो मस्त मशरूम बड़ी महगा छै मशरूम हारत बड़ी महगा दे बेच प छ
ओकर लेकिन सब्जी बड़ी नीक लगे छै हम
नीक तऽ लगे छै सखी
स सखी आर तोड़ा देने घूमे फिरे के कोन कोन स्थान छै
हमरा ई तऽ बड़ी स्थान छै गली गली मे मंदिर छै यहा गंगााजी छै गोलघर छै शाम में गंगा जी चलि जाहो ठंडा ठंडा हवा लगतौ गंगा आरती देख ल फिर लड़कन के ले के जाइ छियै तऽ घुमा टहला के चाट फुचका के तनि खिला के आ जा जाइ छियै छओ सात बजे तक छओ बजे से आरती स्टार्ट होबे छै सात बजे तक साढ़े सात तऽ घरे आबै छियै लड़कने मन बहल गेलै तनी
ठीक ह तत्ासखी
घूमे फिरेके तऽ बड़ी जगह छै मदिर छै आ घूमे के जगह छै जैसे पार्क हो गेलो गोलघर साइंस सिटी हो म्यूजियम हो बड़ी हो जगह एने घूमे के मॉल उल बड़ी सारा होऊ गुरुद्वारा हो यहीसभ हो
जी
जाइ छियै कभी कभी
ह हमरो देने तऽ बड़ी घूरयके जगह छै बड़ी प्राचीन प्राचीन बड़ी पुराना पुराना महतवता वाला मन्दिर छै अभी तऽ गर्मीमे तनि कहीँ निकलेके मान नहि करै छै
साँझ के नुक निकलू तऽ साँझके तऽ ठीके लगै छै तनि राहत मिलै छै मनो बहल जाइ छै
जे तऽ ठीक कर ल सकी लेकिन हमनी तरफ साँझ के न निकलि सकै छियै काहेकि हमर घर से बड़ी दूर दूर स्थान पर जाइ छै तने आसपासके एरियामे त तनी पार्क तऽ ढू त रह जाइ छियै न मिलै छै तनी ओहि छोटा मोटा नदी छै नदी छै त कभी कभी घूम के आ जा शाममे टहलते टहलते बाकी
हमर आर के तो बड़ी पास छै दस बीस मिनट दस पन्द्रह बीस मिनटके रास्ता छै
ह
तऽ कभी कभी निकलू तऽ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एक एक जगह घुम आबै छिये
ब बड़ी नीक काज करै छ तू सखी आओर अहाँके आओर
लड़कनसभ तऽ इहे छै कहाँ एक चोर अपन करै छै
हँ लड़कन बच्चनके तऽ कनि शान्ति रहै ने रहहि देबै छै
गर्मी से तो ऐसी परेशान आ आदमी लोगन छै आहो लड़कनोसँ परेशान छै
जे तऽ ठीके कह ल सखी आओर सखी लड़कन बुतके गर्मीके छुट्टी कैसन चलि रहल छै
सभ ओहि छै चलि रहल छै अपन होमवर्क करै छै आपसमे भहसा करै भहसा भहसी करै छै तो ओकरा चुप तनि हु चिल्ला चिल्ली करेत रहे छै स्कुल चल जाए स होइ छै तऽ तनि शान्ति रहल छै दिमाग स्थिर रहल छै हमरा आरके घरमे सब बड़कनके
ठेल सखी तनी बच्चा उ के हल्ला गुल्ला भी होवे ल जरूरिे छै तनी परेशान होवे ल भी जरूरिे छै
तऽ जरी मनी करैत हला त ने सखी बड़ी हर बडी हालत कर छै सब
क्य करबे सखी तनी करे परे है हमनी सबके क बे ब्च इएह लै तऽ अच्छा लागए छैं
बताउ बताबऽ सखी बड़ी दिन बाद फोन कयल
हँ सी
सब तो अपन आजकल काम काज मे व्यस्त छै सब अपन दिन दुनिया बड़ीमे व्यस्त छै ने
अभी तऽ एगो बड़ी बढ़िआँ नीक काम भेटायल छै कार्यके कार्यके काम तऽ इतना नीक छै कि हम तऽ एकदम बड़ी समय बड़ी मनसँ करै छियै
कहलिय कि हमरो भेटल सखी हमहु करेय छिये बड़ी निक काज छिहिये छी त अपन पोकिट खर्चा निकल जाए
ा ने हँ को आर के तो वह छै कि एकदम तो हमरा काज यही से पसन्द छै कार्य के क एकरा में कोई समय के पाबदी न छै
पाबैन दिना छै हँ ई हम हमरो अच्छा लगलै सखी
जब तोरा समय मिले कही भी आते जाते नया स्थान के पाबन्दी छै घूमते फिरते एकरा कही भी पाँच दस मिनट निकाल के तनी कार्यके काम निपटा लेबे छियै
हमहु ओय सी करके अपन नि निपटा लेबे छिये
बुझे य ने त बड़ी बड़ी नीक हमरा तऽ बड़ी नीक काज लगैत छै सखी ओहिसँ तनी आर अपन पासके सम्बन्धीे तनि बता देबे छियै कि ई काज करै छै तऽ बड़ी बढ़िआँ अचछा तनी दू पैसा हो जाइ छै
रजा दे अपन हमूँ बताए देबे छियै लेकिन बहुत आदमी है कि नहि करै छै सीरियसली नहि लेबै छै तऽ नहि करहु अपन जाउ
सखी इएह सखी हमन के त बिरिया नीक लगै छै आछ ठीक हइ सखी करै हयो हम तनि देरमे
ठीक हो सखी प्रणाम सखी
जि परणाम सखि